हा, भेण, जय झूलेलाल, हेलो हैलो कहिॾो हाल थी भेण तुंहिंजो हेलो हेलो हैलो हेलो हैलो हैलो भेण हेलो हा भेण काॾै वई हुई।
काई ना।
तुंहिंजी आवाज़ कटे -कटे करे अचे ती।
हा तां तुंहजी भी।
मुंजी बी कटे -कटे करे अचे ती।
न अञा ठीक आह न पहेरो कटे कटे वञे
अच्छा ॿयो रोटी पाड़ी खादई तूं?
ना न
छा ठए तो?
दाल चांवर चांवर ऐं आलू फुलका
अम्ब न खाए दी आए छा तूं? ऐं मिठो मिठो स्वादी थींदो आहे।
अंब खाईंदम।
खाईंदा अच्छा केहड़ो पसंद ती तोहखे? तोखे लंगड़ो जूस
किस्सी
सुठो लॻदो आहे न? हा ॿियो पीलो पीलो थींदो आहे इलाही सुठो। हा सुठी ॻाल्ह आहे। वेहो उनन जी मा पी छा करन था?
पीअ त वञे तो।
कॾे?
अ दुकान ऐं मम्मी अ मां मुंहिंजी खाना ठाहे। रोटी ठाहे ती।
छा कंदो आहे?
मुंहिंजो मुंहिंजे पी जी लटन जी दुकान आहे।
हल सुठी ॻाल्ह आहे।
हाड़ आहे।
ॿियो इलाही हा हा छा हा। हा हा ईंदम ईंदम काॾे आहे दुकान दुकान काॾे आहे?
नवीन मंडी जे आ
अच्छा हल
राय बरली
हा हा ईंदम ईंदम अचो न मांजे घर अचो।
हा
हा कॾहिं कॾहि? दर्शन देवता कढहिं दर्शन देवता
अॼु ही ॾिदम अॼु ई
हा हल सुठी ॻाल्ह आहे इंजो। पंहिंजी माउ खे बि वठी ईंजो। ॿियो तुंहजो भाउ छा करे थो?
पापा जे साथ वेठो आहे पीउ जे साथ।
अच्छा ॿियो झूलेलाल बी त
पाण करे
हां-हां, मुंहिंजी माँ ठाहे थी, मुंहिंजी माँ ठाहे थी।
छा?
मम्मी छा? ठाहे थी तूं? तूरी चाव ठहे थी। भिंडी तक, बसरनि जो फुल्को। हां, और अमब, हां-हां, और अमब थी वियो। हां, रोटी में त, खाइणु खपे न इलाही। हां, तॾहिं त माण्हुनि खे ताक़त ईंदी।
हां।
हां, हां-हां।
बियो? छा करे?
मां लेट ई आहियां। हां, हां। ॿियो ॿुधाए? मुंहिंजा ॿार हाणे वया। कोचिंग मां पढ़ाईंदी आहियां न। त ॿार ईंदा आहिन। हाणे वया। ॾह वजेी करे ईंदा आहिन। ॾह वजे। न त कॾहिं कॾहिं त नव ई बजे ईंदा आहिन। इलही गुसो लॻंदो आहे। न नव बजेी करे। हाणे
त सुभह, त सुभाणे ऐं मतलब शोभा हां, सुबुह जो तव्हां छो टू कोचिंग पढ़ाईंदा आहियो?
कयया भाउ मां ॿुधाईंदंदमि तोखे। त सुबुह जो ईंदा आहिन।
मुंह जी ता को कुचिंग शाम जे थींदी आहे। मुंहिंजी त कोशिंग कोचिंग शाम जी थींदी आहे।
मुसा पड़दी तूं?
हां। हां-हां, प
हां-हां, मूंसां पढ़जे, मां बि पढ़ाईंदी आहियां।
मुंहिंजी कोचिंग मुंहिंजी कोचिंग वी वारी टीचर शायदि मूंखे हिन साल ई पढ़ाईंदड़ दी, हुन खां पोइ न पढ़ाईंदी। त ॾिसंदमि तव्हां हां-हां, पढ़ाए वठंदी आहे। सुठो पढ़ाईंदो, पढ़ाईंदी आहे।
सब
कहिड़े कक्षा में आहियो तव्हां? पंज में, पढ़ाई वठंदी आहे न। ॿियो छा खपे? केतिरो वठंदी आहे।
हाणे जान-पहचान
त कम वठदी आहे।
त कमु वठंदी आहे। त, पाच सौ, पंज सौ चयो त मुंहिंजी माउ हिकु हिकु मम्मी हिकु हिकु हिकु महीने में तव्हां मुंहिंजी कोचिंग जो उह, पैसो बड़ाईंदा आहियो न? हिक महीने में न साल में। हिकु साल में पैसो व, पैसा वधाईंदा आहियो।
हा हा वो त हर जॻह
जीअं सभिनी सां हा सभिनी जो वध वध वधदो
आ। स्कूल में बि त हे ई थींदो आहे मुंहिंजे साथ। त मां पढ़ाईंदी आहियां त हिकु हिकु साल ते वध, वधंदो आहे। हा ॿियो, सभु बढ़िया आहे?
हा।
तुंहिंजो भाउ छा करे थो? सिनानु पाणी करे हो न?
तव्हां हा
छा? हा। हैलो
अरे
भेण तुंहिंजी फोन इलाही कटे थी।